हेलो!
हेलो!
हेलो!
गोर लागै छी!
हेलो!
हेलो!
दाइ हौ-
गोर लागय छियऽ
खूब आनन्द रहऽ। की हाल चाल छै, कुशल-मंगल नीक छऽ ने? हेलो! कुशल मंगल नीक छऽ ने?
तॅं
दाइ!
हँ
हॅं, कहलियऽ बुन्नी आर होइ छऽ?
कहाँ आइ होए छै, खाली मेघ लागल छै
ओने भेलऽ?
रोपो आर रोपो आर नहि होइत हेतऽ
रोप होइ छै, पटा-पटा कऽ सभ करै छै
पटाइए पटा कऽ?
हँ, पानि भागि जाइ छै। ऊ बला एरिया छै।
की भेलै?
बाउल नहैत जमीन छै तॅं तुरन्तेमे पाइनो भागि जाइ छै
एहन बात छै बाउल बला जमीन जे छियै ने
हंऽ
आवाज नहि अबै छ हौ
अवाज तऽ आबय छै पूरे
हँ हं ओय लेल
अ
कै कट्ठा रोप भेल भेला दाई दाय